हलो नमस्कार अहाँके आवाज साफ आबि रहल छै
हँ बकुल साफ अभ रहल नमस्कार के
हम बढ़िआँ छी आइ अचानक मोबाइलक बोरेमे किछु सोचि रहल छलहुँ तखन अहाँ से विषय परर गप करबाक मन भेल
ई तऽ बहुत नीक विषय छै एतऽ मोबाइल हमर जीवनक बहुत पैघ हिस्सा बनि गेल छै
सही कहलहुँ बिना मोबाइलक आजुक दिनक कल्पना करब लगभग मुश्किल भए गेल छै
हँ मुदा मोबाइलक उपयोग सही होय तही बहुत फायदेमन्द छै आ गलत होइ तऽ बहुत समस्या से हो ब जा सक छै
हमरा लगल छै जे सिर्फ कीमत नहि बल्कि उपयोग जरूरत महत्वपूर्ण छै
मतलब
जे किओ आँ
अहाँके कोन मोबाइल नीक लागैत छै सस्ता महँगा या फीचरवला
हमरा लागैत छै जे सिर्फ कीमत नहि बल्कि उपयोग जरूरी महत्वपूर्ण छै
हँ अथबन
जँ केओ विद्यार्थी छै तऽँ ओकरा लेल बैटरी परफॉर्मेंस आ पढ़ाइक ऐप जरूरी छै
हँ जे किओ कन्टेन्ट क्रिएटर छै तऽ कैमरा आ प्रोसेसर बहुत फुल होइत छै
बिलकुल सही
मुदा आजुक समयमे बहुत लोक सिर्फ ब्रान्ड देखयके मोबाइल खरीद लैत छथि
हँ बादाममे पछताव सेहो करैत छथिन
केक
कारण ओ अपन जरूरत नहि समझै छथि बस दिखावा पर ध्यान दैत छथि
ई ई बात बहुत गहरी छै
मोबाइल एक साधन छै स्टेटस नहि
सही कहलहुँ अहाँके कोन मोबाइल लेने रहहु खराब रहल छथिन
एक बेर हमरा मोबाइल बहुत धीमा चलि लागल छल
ओ की एक
शायद स्टोरेज भरि गेल छल आ बहुत एप्स एक संग चलि रहल छल
फिर की कहलऊ
कुछ ऐप्स डिलीट कर लियौ आ फोन रिसेट कर लियौ
अच्छा फिर ठीक भेल
हँ कनेक सुधार भेल मुदा पहिल जेका नही रहल
ई अनुभव बहुत लोकक संग होइत छै
सही बहुत लोक सोचैत छथि फोन खराब भए गेल मुदा असलमे प्रॉब्लम यूजरक उपयोगमे होइत छै
मतलब सही देखभाल जरूरी छै
बिल्कुल
अहाँके लागत छै जे सस्ता मोबाइल चलब नीक होइत छै कि महँगा
ई निर्भर करै छै उपयोगपर
केना
ज सिर्फ कॉल व्हॉट्सऐप पर बेसिक काम अछि त सस्ता मोबाइल ठीक छै
आ हेभी काम लेल
त महंगा पावरफुल मोबाइल जरूरी छैय।
सही कहलऊ ह
मुदा बहुत लोक जरुरत सॅंं बेसी खरीद लै छथि।
किछु लोक कम कीमतमे ज्यादा उम्मीद करैत छथि।
ई दुनू गलत सोच छैय।
हँ मोबाइलक बैटरी लाइफ बहुत ब बहुत महत्वपूर्ण होइत छैय।
हँ विशेष क यात्रा या बाहर काज करबाक समय
अहाँके मोबाइल बैटरी कतेक चलैत छैय।
लगभग पूरा दिन चलि जाइ छैय ज सामान्य उपयोग करब
नीक बात छैय
हँ मुदा गेम खेलला जल्दी खतम होइ जाइ छैय
गेमिंग मोबाइल अलग होइ छैय ने
बिल्कुल अहिम प्रोसेसर आ कूलिंग सिस्टम मजबूत होइत छैय
हमरा लागत छैय आजुक समयमे मोबाइल शिक्षा लेल बहुत जरूरी भए गेल छैय
हँ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब लर्निंग पी डी एफ नोट सभ किछु मोबाइल पर होइत छैय
मुदा डिस्ट्रेक्शन सेहो बहुत छैय
सबस पैघ समस्या छैय
जेका सोशल मीडिया रील्स गेम्स
बिलकुल समय बिना पता चलैत खत्म होहि जाइत छैय।
अहाँ मोबाइल उपयोग लेल कोन नियम बनौने छी
हँ हम कोशिश करै छी जे पढ़ाइ समय सोशल मीडिया बन्द राखू।
ई बहुत नीक आदत छैय
धन्यवाद
कखनो फोन हैंग होय ते बहुत गुस्सा आबैत छैय
मुदा फेर शांत भय क समझमे आबै छैय जे प्रॉब्लम सॉल्व कै ल जा सकैत छै
हँ खास की जखन जरूरी काम करबाक छैय ओ समय लागे छैय जे फोन फेक दीयै
हँ ई तऽ बहुत उपयोगी रहत
हँ मोबाइलक सही उपयोग करब सीखब बहुत जरूरी छैय
मोबाइल एडिक्शन के सबस पैघ संकेत छैय बिना कारण बार बार मोबाइल देखब
ई तो आओरो उपयोगी रहत
ह ई आदत दिमाग के बहुत जल्दी आदी बना दैत छैय
अच्छा अहाँके की लागत छैय मोबाल एड केना शुरू होइ छैय
मोबाइल एडिक्शनके सभ पैघ संकेत छैय बिना कारण बार बार फोन देखब
हँ नोटफिकेशन नहि होइत सहक खोली लैतछी
ई आदत दिमाग के बहुत जल्दी आदी बना दैत छैय
तखन यहीसँ बाहर केना निकल जाय
छोट छोट कदमसँ
केना
पहिने अननेसेसरी एप हटाओ
आँ
आ नोटिफिकेशन बन्द राखू
ई तऽ सरल छैय
मुदा असर बहुत पैघ होइत छैय
हमरा लागैत छैय मोबाइल सभसँ बेसी समय सोशल मीडिया लैत छैय।
बिल्कुल रील्स आ शॉर्ट्स वीडियो दिमागके एडिक्टिव बना दैत छै
एक वीडियो देखलासँ शुरू होइत छै आ तीस चालीस वीडियो बारे पता चलैत छै
एहि लेल एलगोरितम बहुत स्मार्ट बनल छै
सही कहना ह
मुदा जे हम कंट्रोल करब सीखी तऽ मोबाइल सबसँ यूजफुल टूल बनि सकैत छै पढ़ाइ स्किल लर्निंग कोडिंग विडियो एडेटि लैंग्वेज सीखब
हँ यू टी पर त ई सब पूरा यूनिवर्सिटी छै
बिलकुल
यहाँके लागत छै मोबाइल बिना जीवन सम्भव छै
सम्भव तऽ छै मुद्दा आजुक समयमे बहुत कठिन भए गेल छै
कियेक
कारण कम्युनिकेशन पेमेंट स्टडी सब मोबाईल पर निर्भर भए गेल छै
सही मुदा एक दिन डिजिटल डिटॉकस सेहो जरूरी छै
डजिटल डिटॉक्स
मतलब किछु समय लेल मोबाइलसँ दूर बनाब
ई केना मदद करैत छै
मन शान्त होइत छै ध्यान बढ़ैत छै आ तनाव कम होइत छै
बहुत रोचक बात छै
हमरा लागत छै सप्ताहमे कमसँ कम एक दिन मोबाइलक कम उपयोग करबाक चाही
सही
मोबाइलक बैटरी लाइफ भी ध्यान देबाक चाही
हँ हमरा फोन बहुत जल्दी डिस्चार्ज भै जाइत छै
कियेक
बहुत एहि बैकग्राउंडमे चलैत रहैत छै
तखन बैकग्राउंड आर बन्द करू
और की करबाक चाही
रखू बैटरी सेवर यूज करू
ई सिम्पल ट्रिक छै मुदा बहुत काम छै
बिलकुल
अहाँके के लगत छै सस्ता मोबाइल खराब होइत छै
खराब नहि होइ छै बस लिमिटेड परफॉर्मेन्स होइ छै
मतलब
ज हेबी गेमिङंग या एडिटिंग करबाक तऽ हैंग होइत मुदा नॉर्मल यूज लेल सस्ता मोबाइल परफेक्ट छै
बहुत लोग यही बात के नही बुझै छथिन
हँ ज अनरियलिस्टिक ए्सपे्टेशन राखैत छैथ
हँ किछु लोग ब्रान्ड देखि के ज्यादा पैसा खर्च करै छथि
तऽ जरूरत समझ जरूरी छै
मोबाईल फ्यूचर केना देखैत छी
हमरो लागैत छै ए आइ मोबाइल बहुत एडवांस भए जाएत
ए आइ मोबाइल
हँ जे खुद सीखत समझत आ अपन पर्सनल असिस्टेंट जेकाँ काम करत
ई तऽ बहुत रोचक छै
तऽ फाइवजी सिक्सजी सँ पूरा वर्ल्ड आओर फास्ट भए जाएत।
मतलब सभचीज इंस्टेंट।
हँ ऑलमोस्ट रियल टाइम।
मुदा एतबा टेक्नोलॉजीसँ डिस्ट्रेक्शन सेहो बढ़ि सकैत छै
बिलकुल एहि लेल डिसिप्लीन बहुत जरूरी छै
सही कहलू
मोबाइल एक फ्राड जकाँ छै सही उपयोग करब तऽ फायदा गलत करब तऽ नुकसान
बहुत सुन्दर तुलना
धन्यवाद
ठीक धन्यवाद
धन्यवाद